सखी
की हाल-चाल बहिन?
बस ठीक छी। अहाँ अपन कहू।
हमे भी ठीक छियै। आओर नहान-धोआान भऽ गइल?
नहि सखी, नहि भेल छै। से जाइ छियै छोट बच्चासभ छै ने ओ उत्तम बौआ कनि प्रेसर मारत। तखन ओकरा नहा धोआ कऽ हँ ओक- -करा नहा-धोआ कऽ आ त- तखन हम नहाएब। ओकरे इंतिजारेमे बैसल छी।
एहो एकटा काम भइ छै ना अहाँके।
आँ, बड्ड ब पैघ काम छै तऽ।
हमे तऽ नास्ता कर रहल छियै बहिन। हमरा के तऽ भूख लग जाइ छै।
हँ, किए नहि। अहाँ मोटयबै बहीन। अहाँ मोटा-घोटा जाउ। बुझलियै? अहाँ एकदम मोट घोट भए कऽ आ पलङ्ग पे सुतल रहू। आ हमसब एतय बाल-बच्- लगमे अँ परेशान भए-भए के एकदम सुखाइत जाइत छी।
ए बहीन, ई कहेके बात छै। जेना देखू तऽ हमरा आरके बाल बच्चा छोट छलै तखनियो हम ऐसने छलियै आ अखनियो हम ऐसने छियै।
मतलब भगवाने के बनल छै अहाँके शरीर।
बा बा न घटेके न बढ़ेछै बहिन जेना कहै छथिन सब हँ ऐ जेना कहै छथि थीन सबे कि डाइटिंग करे से वजन घटै छै हमे भी डाइटिंग करली तऽ हमार तऽ बी पी ए घट गैल।
ह नहि नहि घटल की बढ़ल?
घट गेल छै।
अँ लो होवै छै अहूँके?
हँ, जेना अगर टाइम पेन नमक तऽ हमरा आरके सब्जीमे बेसिए रहै छै।
अच्छा।
हँ, तनिका हम तेजे नमक खाइ छियै।
हँ फिर भी अहाँके ए ब बढ़ ए घटलै। छई ने। ऐ बहिन आइ कल नहि नहि नहि जानै छि यई ई सब कहे वाला गप छै बुझे छिये आइ कल बच्चा सब के भी देखियो त अं बी पी के प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम ई सब जाने इ आब आम बात छै। अहाँ जे कहबै हमरे होइ छै हे ई से नहि छै आबिस केकरो हो सकै छै ई। ई न उमीर के अवरह हली आ न टेंसन के कहियो की अब जे बिमारी छै सेऽ यह पर सादी जेंका बटल
हूं हूं जेना कहू तऽ छोट छोट बच्चा के दू साल पाँच साल के बच्चा के सुगर डायग्नोसिस हो जाइ छै।
अंय बुझै छियै हम हमर एक एकटा छथिन मौसी सास उनकर जे छथिन ई देवर के बेटा से जानै छीये छय अय छोट सनी अं मतलब दसे साल के छै लेकिन ओकरा तीने साल से सुगर छै। बुझलहुँ आ ऊ बच्चाके बतबियौ हँ आ कहल जाइ छै कि सुुगर जे होइ छै कनि टेंशन लेबाक के कारण होइ छै लेकिन ऊ बच्चा के की टेंशन छै अभी?
चाहे उमर के एगो पड़ाव होबै छै तऽ हो जाइ छै।
तब डॉक्टर ऐसे कहले है य कि हाॅं डॉक्टर कहले छथिन कि ओकरा भए सकै छै कि ठीक को भ जाय लेकिन, फिर भी कम कम मीठा खाय लेल आ जानै छियै, ओ बच्चा एहन छै कि दिन मे कम से कम दू सौ, तीन सौ टका के चॉकलेट खाइ छै, आ जे चॉकलेट खै तसे एकदम बड़का बड़का वला जे रहै छै डेरी मिल्क महँगा महँगा वला से ही वला खैत। बहीन दोसर तऽ ओ खेबे न करै छै, हँ, जे आयत ओकरा घर मे मेहमान सभ से बुझियौ कि उज जेते चॉकलेट, बिस्कुट ला के देत उहे बौउवा खाय छै, आ दोसर के छु नहि दै छै।
अ बताउ, तऽ ओ बुतरू अब अब अभी से केना परहेज कर सकै छै।
हँ, आ परहेज करे छै, आ देखियौ एकरा मे तऽ कनि गलती छै, माययो बाप के कनि देखियौ ओ तऽ नाम सर पे नहि चढ़बाक के चाही, बच्चा छै, बच्चा छै, क ट्रीट करू ने, नहि ओकरा ओकरा एकदम अ बउवा जेक ट्रीट करै छथिन, देखियौ दस-आग्रह साल के बउवा छथिन, हम मानै छी कि छोटे छथिन लेकिन जब बीमारी छै, ओकर जिदगी पे आ जायइत, तऽ देखियो माय के कनी रहे छै कि आदमी कड़ा बनि गेल ने तो बच्चा सब सहम जाय छै न
हँ, हँ, ई अहाँ सही कहै छियै।
से उनकर मै के हँ उनकर मै के कोनो टेंशन नहि, ने बच्चा के स्कूल भेजे छथिन, नहि चॉकलेट, बिस्कुट खााय से मना करे छथिन, खानो नहि ओना बनाबे छथिन, दुूल्हा के लगमे छै अपफराध पैसा छै पता नहि कता से लाबे छथिन, हँ, कोनो काज नहि करै छथिन बहिन, लेकिन पते नहि चलै छै कि कतऽ से ओ पैसा लाबै छथिन।
ए बहिन, तऽ एक बात एक गप सुनू छ, सुन हमरा से त बात, गप कहै छीयै अहाँके। जेना कतो पैसा रहे छै कतो पैसा रहै छै तऽ बेटा आरके सेहत खड़ी कीन लेब अ वहाँ
ई तऽ बुझे छियै अहाँ, अ हम न बुझे छी, लेकिन जे माय ई चीज नहि सोचै छै, ओकरा लेल तऽ एहिह ने कहबै कि पैसा अफरा अछि, आ जानै छियै एकेटा बेटा छथिन, एकटा बेटी आ एकटा बेटा बे हँ, बेटी छै पैघ, आ बेटा छै छोट, लेकिन जानै छियै एकदम कहै छथिन हमर मौसी सास बतबै छथिन बात तऽ कि जानी छियै कनिया से दिन मे न खानो नहि बनबै छै दुूल्हा लग में पैसा रहे छै ऑर्डर कर ले छै बाहर के खाना आ सप्ताह मे पाँच दिन बाहरे के खााय छै, खाली दुूइये दिन अहाँ घर ओ घर मे बना के खाय छै। बुझलहुँ, आ एहन मे सचियो कि बाहर के इ मे कतेक रहै छै तेल मसाला इ त और खराबीय न करत न ओकरा मे तऽ सुगरे ने रहे छै, देखियौ बटर डाले छै आ ई सब मसाला डाले छै, या पनीर छै, कुछो छै तऽ ओकरा मे तो ओहेन क्वालिटी नई न मेंटेन कराई छै, एक त आहा अप्पन घर में पनीर फार क सब्जी बनबियो या मार्केट से लाके बनाबियों, दुनू के टेस्ट में बड अन्तर रहई छै।
बताउ तो, ई तो हमरा आरके एकदम अ अजीब लगै छै सुनिेकएर के
हँ। आ खा की कहू देखियौ दोसर के चीज छै, धन छै ओ ओकरे पूत छै, हम सब के नाकाम आयत ने कुछ है, लेकिन सुन के कनी खराब लागे छै, कि देखियौ जेकरा नहि छै बेटा से बेटा लेल तरसे छै, कि हमरा भगवान एकटा पूत दे देथिन एकटा वंश देथिन कि हमहुूँ अपन मंसा पुराउ, आओर हमर वंश के नाम आगे चलत। आ आ देखियौ आ देखियौ जेकरा छै ओ ओकरा कोनो मोले नहि अछि।
ई तऽ गलत बात छै।
हँ से गलत तऽ छैे लेकिन के समझ जेैते, देखियौ आइ काल्हिुके जुग जमाना छै ने सखी कि अहाँ ने ककरो फटल मे टाँग नहि अड़बियौ। बुझलियै, जे, हँ, जे जेना करैत छै, ओकरा अहाँ छोड़ दियौ खाली ओकर हाँ मे हाँ मिला दियौ, तऽ अहाँ जेकाँ कोनो आदमी नहि, बुझलहुँ।
हँ ई तऽ अहाँके बात सही छै।
हँ। से तऽ कहलहुँ कि आइ काल्हिके जमाने नहि छै कि अहाँ ककरो कोनो विचार दे सकैत छी छोड़ दियौ जे जेना करे छै अगर समझे वाला छै तऽ कन समझा दियअ आ नहि समझे वाला छै ने तऽ ओकरा ओहने छोड़ दिय जे हाल में छै ओकरा ओहे ह हाल मे छोड़ दिया सब भगवान रक्षा करै छथिन। हम अहाँ की छी। हँ। हँ। से कहियौ। आ कि बनैलऊ सखी।
आज तऽ हमे बनयलै छियै आलूके सब्जी सादा जे फोरन दयके बनै छै से आओर लौकीके सब्जी आ तनिका सेवइ दूध बचल छलै तऽ ओकरा आरमे सेवइ ालि देली। आर फिर रोटी हँ तो
के कितना बजे एल रह।
रति अ मतऽ कहू सखी हमे तऽ पहुँच गेल छलियै पोने नओ सवा नओ तक। घरे पहुँच गेले छियै।
अच्छा लगेमे छै यहाँके ससुरारी न।
तनिका दस किलोमीटर दूर छै।
अ अहाँ तऽ अपन गाड़ी से जाय मे कोनो दिक्कत नहि छै।
नहि तऽ हमरा आरके मालिक ड्यू मालिक ड्यूटीमे छलथिन तऽ हमे तऽ हँ तऽ हमे टेम्पू से अ आ गेल आ गेली।
तें अहाँके घर तऽ बड्ड अंन्दर अछि तऽ ओतेक रात के अहाँके भेटैत छै
न टेम्पू तऽ एेतै न भेटलै तऽ हमरा आर के एगो भाय य दुकान बढ़ा के आ रहले छथिन तो हँ। तो व उनक रहे संगे उनका कॉल कर देली कि तनिका हमरो आर के भैया लेते चल ब चलू घरे। तऽ वही हमरा आर के सङ्े लेले आइ। एनली।
तऽ चलियौ नहि के भेलै। आ नहि तऽ छोट छोट बच्चा सब छै हँ आ नहि देखियौ छोट छोट बच्चा रहै छै ने आ रति बिरात कनि डरो लागै छै कि मालिक रहै छथिन एकटा पुरुष रहै छै संग में तऽ ओहन कोनो दिक्कत नहि। ह। लेकिन अकेले मे दिक्कत होइ छै।
नहि बहीन तऽ बेटी सभ वही र गेलथिनोल बोलेलथिन कि नहि मम्मी हम यही रहब तऽ फेर हुनका सभके वही छोड़ क अकेला एऐलियै छियै।
ओ तब तो ठीक छै हँ फिरो देखियौ किुछु छै तऽ हमस भी तऽ हमसब के भी तो डरे अछि रात बिरात नओ दस बजे तक हँ तऽ कनिक डर लगबे करै छै ह। हँ।
ए त एगो अब शादी बियाह छै तऽ तनिका हमरा आर के घर मे भी जगह पानी के दिक्कत छै ई चलते आवाजाही करे के पड़े छै जेना आब कल तिलक छै तऽ कल जायम तऽ फेर वहीं ठहर जायम।
अच्छा फेर ओते रुक जेबी ने।
हँ। ह।
अ हँ हँ नहि नीके करबै। कि देखियौ बार बार एनाइ जेनाइ आ तब आदमी ओहन जानै छियै नहि रहै छै ई। की कहै छियै त हँ हँ। सब विध विधान के मजा न नहि उठ उठाबे सकै छै।
तऽ अब कल देखू नाचे कूदे सब शुरू कले कलकै तऽ हमे एने आ गेले छियै। तऽ हमरा आरके तनिका मन छोटा भऽ गेल।
हँ आब देखियौ एकटा वि विधान भेलै कि अब वि विधान से ज्यादा मजा आबै छै कि पर परिवार सग रहलहुँ बात केलहुं खेललहुँ कूदलहुं तखन वहां से निकललहु लेकिन की करबै आब दिक्कत छै तऽ छै। भााय ओकरा भी तो आदमी न ने दर किनार कर।
हां हां, एही चलते तनिका मन छोटा भए जाइ छै।
आ कोनो दिकत नै। छै बहिन, जाउ अपन शादी बियाह इन्जॉय करियौ, कि करबै।
हां फिर कल जायब तब फिर आ जाइब भानु।
हँ ठीक छै बहिन हमरो बौआ लगै छै कि हँ ओकरो नहा धो क
हां ठीक छै, तनिका फ्री हो जायब त कॉल करब अहांके ठीक छै। चलु।
ठीक छै, बाय।
बाय।